हँ नमस्कार मित्र
नमस्कार
अहाँ केना छी
सभ ठीक छै
आइ हम सोचलहुँ जे विदेश यात्रा जकाँ रोचक विषय पर विस्तार बातचीत करी कारण एखन बहुत लोक पढ़ाई नौकरी व्यवसाय आओर घुमबा लेल विदेश जायब पसिन्द करैत छथि
बिल्कुल अहाँ बहुत नीक विषय चुनलियौ कारण विदेश यात्रा केवल मनोरंजन नहि बल्कि नव नव संस्कृति भाषा इतिहास इतिहास विज्ञान आ जीवन शैली के नजदीक से बुझबाक एकटा सुनहरा अफसास सेहो होइत छै
बिल्कुल हमर बचपनसँ सपना रहल अछि जे एक दिन हम अपन परिवार संग संसारक विभिन्न देश घूमै पर प्रद् ऐतिहासिक स्थान देखि प्राकृतिक सौंदर्य आनन्द ली आ अतुल्य्क लोक सँ मित्रता करी
बिल्कुल विदेश जाइ से मनुष्यक सोच विस्तृत होइत अछि कारण ओ अलग अलग देशक सभ्यता खान पान रहन सहन नियम कानून आर लोकसभक व्यवहार के अपन आँखि से देखैत आ अनुभव करैत अछि ठि
बिल्कुल मित्र मुदा विदेश यात्रा करबाक पहिने पासपोर्ट बीजा टिकट होटल बुकिंग यात्रा बीमा आवश्यक दस्तावेज आ पर्याप्त बजट आवश्यक करब अत्यत आवश्यक होएत
बिल्कुल सही कहलियु अही सब तैयारी के बिना यात्रा कठिन भए सकैत अछि त समय पर सब कागज तैयार राखब नियम बुझब आ यात्रा योजना बनायब बहुत जरूरी अछि
बिल्कुल सही कहलहु ज हम पहिले बेर विदेश जायब तऽ हमरा लागैत अछि जे भाषा सभसँ एक चुनौती बनी सकैत छै मुदाथोड़ा बहुत अंग्रेजी जान बहुत सहायता भेटैत अछि
बिल्कुल सही कहलियौ आइ काइल मोबाइल अनुवाद ऐप ऑनलाइन नक्शा आ डिजिटल भुगतानक सुविधा विदेशक यात्रा के पहिने से बहुत आसान बना देने अछि
विदेश यात्रा करैत समय अतुका कानूनी संस्कृति धार्मिक भावना
हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ बोलो
जे पर्यटक सब नियमक पालन करैत छथि तऽ हुनका सम्मान भेटन छनि आ देशक छवि सेहो उज्ज्वल बनैत रहत